हेलो।
ब। हेलो।
हेलो।
हेलो।
के बजै छै आवाज नइ आबइया
आवाज आबैमे
हँ आब अबैया कनिकऽ'
गौर लागै छी।
अनन्द रहुं।
आओर सब ठीक हँ हम ठीक छी खाना पीना बनि गेलइ ह?
हँ बइन गेलै
अच्छा की सब बनेलियै
बनेलियै भात बनेलियै और प्याज के तड़का कचड़ी बनेलियै। सब्जी चटका जेना बनबै छै से
की हाल-चाल छै। तऽ'
सब ठीक-ठाक छै बहुत बढ़ियाँ।
बहुत ज्यादा गर्मी लाइग रहल छै न?
गर्मी तऽ'एतौ छै, लेकिन एतऽ' आइ मेघ लागल छै। तऽ' कनीक राहत छै गर्मी छियै
एतौ गर्मी बहुत ज्यादा छै।
अच्छा
हाँ कखन तक हेतै खाना-पीना?
सब ठीक छै।
कहै छी खाना-पीना कखन तक हेतै?
खाना हेतै दस बजे तक।
अच्छा आओर?
आओर सब ठीक छै।
ककरो सं बातचीत भेल रहै इम्हर?
ओएह आइ ओ विवेक भाइजी द बुझलियै कहाँ दैन एक्सीडेंट भ गेलैनहें। त चोट लागि गेलैनएं पैरमें गाड़ी सं खसि पड़लखिन।
छोटकीओ चाची सं बात भेल रहा।
नै-नै भेलैया आब कालिखन करबै चाची सं बात आब अखैन स त अपना सबके दिस सोम आ सावन सोम आइ सं चालू भ गेलै ने। अपना सबके मिथिला में संकरैते सं शुरू होइ छै। हुं।
अपना सबके त तीस तारीख सं ऐ। कमाउ खुब, खाउ खुब।
उपाइ पूर्णिमा सं होइ छै लेकिन अपना मिथिलाके त मेन छै संकरैते के न। त आइए सं संकरैत सं चालू छै।
हँ, त अपनो सबके स्टार्ट त भैए जेतै, कनी दिन बाद हेतै सैह छै।
हं। आओर?
आओर?
पढ़ाई-लिखाई चलै छौ?
हँ सब चलि रहल छै, कालि हमरो छुट्टी छै। आओर सब? जे छै, काज-ताज क ली एम्हर-उम्हर‌ एकटा सूट सिबाके अछि, तकरे काटिक रखलियैए।
अच्छा।
ओकर बाद सीबै।
हं।
आओर?
आओर सब ठीकेअछि बढ़ियां।
एकबेर बड़की मम्मी सं बात भेल रहै गाँवो में सब ठीके छै।
अच्छा।
आ प्रसाद तरसाद बनि रहल छै?
हँ एगो ब्रह्म बाबाके गाँव देवताके पूजा भेलै तैं द्वारा।
हुं।
प्रसाद बनै छलै।
वैह सब करै छथिन?
हं ई सालमे एके बेर होइ छै, अखाढ़मे।
विकेशो भाइजी फोन केने रहथिन तें
अच्छा। कक्काआएल हेथिन बड़का?
हँ बड़का पप्पा आएल छथिन।
ओ। आ भौजी सं नै बात भेलौया।
नहि एखन नहि भेले कहने रहथिन कॉल करब पर ओ कतौ और गप करै छलखिनए तऽ कहलखिन कनी देर बाद करब।
अच्छा। छै।
कचरी के सब्जी उथि जेना बनेलियै ए ना।
चटका जेना।
काजेना ने दालि फुला क जे अथी क क
हँ हँ हँ तहिना प्याज त्याज दऽ कऽ चटका जेना सब्जी बनै छै।
सोचइ छियै जे अरिकोंच बनेबै।
तरकारि हँ अरिकोंच भेटतै किया नहि, आब भेटतै सावन चढलै आब अरिकोंच के पात एतै।
लेकिन गर्मी तत्ते होय छै, फेर मसाला ओहिमे सरसो मसाला दियौ। सेहो फेर खायमे अथि जेना लागै छै।
हं ओहो बात छै अरिकों लेकिन अरिकोंच मे तऽ सरिसोए मसाला पड़ै छै।
हँ तैं कहलियै कनी देर बाद बनेबै।
सएह सब होइ छै अतऽ। सोचै छियै आब जा कऽ खा कऽ सुति रहबै।
अच्छा। आर मधु दीदी स नहि बात भेलहुए?
ककरास?
मधु दीदीस।
मधु दीदी स काइले भेल रहे तऽ कहलखिन हं सब ठीक ठाक छै। यैह इम्हरे उम्हर के बातचीत भेल रहै बस आओर त नहि भेल रहे किछो।
चल।
सब ठीक ठाक छै हुनको ओतऽ।
मिसर जी एथिन गाँव ने आब हुनका दायके एहि टाइममे बरखी होइ छनि ने।
हँ, बरखी हेतन तऽ एथिन एखन तऽ नहि छनि टिकट बनल। पर टिकट बनेथिन आब जायके तैयार हेतै से मतलब। हुनको स बड़ दिनसँ बात नहि भेलए।
जुलाई मे अबै छथिन ने हर साल।
हूं एहि टाइम पर अबै छथिन गाम सावन टाइम पर। हूं। वएह तऽ एतुका लोक साावन में मीट माछ नहि खाइ छै। आ अपना सबके एत त परसादिये सैह चढ़लैयै ने।
ओ से खाइ छै। अपना सबके सावन मे माछ खाइ नहि छै तऽ खूब खाइ छै सावन भरि माछ की। अ जतऽ ततऽ पानि हेतै बाढ़ि हेतै माछ मरेतै अपछे मिथिला मे माछे तऽ छैहे ने सावन कि भादव।
व्रतो क क लोग साँझ में खा ले छै अपना सबके एतत। एतऽ तऽ लोक फलहारिेये करै छै राति मे भोर मे खाइ छै। हूं अपना सबके तऽ तैयो खा लै छै राति मे। पूजा पाठ केला बाद एतुका लोक तऽ फलहारिये करै छै।
ह।
आ
आओर की कहियौ ठीके छै।
हूं अतौ सब ठीके छै गर्मी बहुत जादा छै खाली।
हं गर्मी तऽ छैहे हद स ज्यादा गर्मी।
बहुत जादा गर्मी लागि रहल छै वहै।
हावा तावा चलतै केहु।
हूं मौसम तऽ खाली बारिश के छै बारिश होइ नहिये छै। एय फेर त्यौहारो तऽ सबटा लेटे पड़ै छै। लास्ट मे जाकऽ सावनो छै तऽ अगस्त में छै।
अ ओं
राखीयो छै तऽ सेहो लेटे छै रक्षाबंधन तते।
हँ लास्टमे छै अय बेर, अपना सब दिश तऽ अहिना होइते छै।
नहि ओनहिए एहि बेेर पाबैन सबटा लेटे छै। जेना आन बेर भऽ जाइ छलैए। शुरूवे अगस्त मे रक्षााबंधन सब हो जाइ छलैए।
तऽ एहि बेर मलेमास पड़ि गेलै नऽ, तऽ मलेमास के चक्कर मे अधिक मास जे भ जाइ छै मलेमास।
हूं।
ओय मे आगू-पाछू भऽ जाइ छै ने।
हँ से तऽ छैहे।
तैं तऽ भ गेलै।
आं।
अओर सब कहू कि हाल अय। पप्पा ठीक छथिन? अखन तऽ ठीक छथिन।
अच्छा
ओं
लाला कतऽ गेलै यऽ?
नाला काम पर गैल छै तऽ, दस बजे गेल छै अबै वला हेतै आब।
अच्छा गेल रहै भोर मे।
हँ काम करै छै ने एखन तऽ, काम पर गेल छय भोरे गेल अइछ। कहने रहै नौ बजे तक आबि जेबौ।
आबै बला हेतै।
अओर अंकल के रूम-तूम खाली भऽ गेलै कि नहि?
हँ भेलै यें बुढ़वा के आब, चालू करतें फेर काज, बेचलकै यें ओकरा सऽ
अच्छा।
हँ।
पूरा खाली नहि भेलै यें एखन ने।
हँ पूरा खाली कऽ देतै।
टाइम लगतै ने ओयमे से छय।
हँ तऽ ओकर पूरा गृहस्थे एतय छै, गृहस्थिये एतय छै गाँंव मऽ रहै छय तऽ एतै ने रहतै ओसब कोनो अपना सब हँ
काल्हि मंगल छियै ने।
हँ काइल मंगल हेतै।
माथो नहि धो सकै छी।
हूं बहुत दिन धोइहं। मंगल कऽ कियाऽ धो
तीस तारीख सऽ ला सोम हेतैने ब्रत अपना सबके।
हँ।
हेलो।
ह्म तीस तारीख से एतय।
हेलो।
हँ बाजू।
हँ पहुँचलौ।
बाजू न अबैया आवाज हमरा।
हेलो।
हँ बाजू बाजू बाजू। हँ बाजू न आवाज तऽ अबैया आवाज अबैया।
अच्छा हमरा लागल कॉल कैट गेलय।
नै नै आबज तऽ पूरा अबया आहाँ हेलो हेलो करे छिये बाजू त।
अच्छा नहि हमरा भेल कॉल कटि गेलै तेँ कहलियै। एतौ लाइट गेल छै त वह कहलियै पंखा चला क देखिये लाइट एले कि नै।
नहि इम्हर तऽ लाइट छै आवाज अबैया हमरा।
छः
आ।
हँ हमहु सोचे छीयै उम्हर एबै कनि दिन बाद देखि कखन तक आबे छिय।
देख लही जेना जे हउ साबन मे आब के हो त आइब जहें एक दू दिन ल।
कथि के?
सावन मे अबैके हौ तऽ आबि जयहे एकाध दिन ल।
हँ देखि न एखन नय एबै दुर्गा पूजा सब के टाइम पर एबै।
हुं
भाभी तऽ कहै छलखिन हँ बात करथिन देखी भाभी की कहै छथिन।
हुं ओर।
हँं सब ठीके छै इम्हरो नै आइ सब ब्रत रखने रहिए इम्हर अपने सब नहि रखने रहिए स्टारटे हेते तखन स।
अच्छा।
नन्दनियो गाँव बलैगलै आखने। कायल ओहो एतै आइनजदी।
ह्म
ह्म घर पर अबतियौ।
ऐ
कहलै काल्हि ओहो ऐते अंजुयदि ओकरो छुट्टी छै त कहलने रहै काल्हि आयब।
हँ चैल जाइय घुमे ल हाट बाजार मे।
क लेबेय फेर आइब जेबै काजो नहि केल हेत।
ह अ चलि जायह हाट ताट घुम अभीह।
कथि के?
एतय तऽ हाटे लगै छै ने?
हँ। लगते त पर देखी ने जेबे कि नहि जेबे एक तऽ रौद तते होइ छै दुपहरिया मे के जाय।
अच्छा।
गर्मी मे भूखो नै लागै छै।
अच्छा! आ प्रिया दीदी सेहो ससुराल मे भेटैय।
विवेक बाजी के एक्सीडेंट भेले, से कहने ने रहथिन चाची?
नहि हमरा नहि कहने रहथिन, आइए लाल चाचा के पप्पा से गप्प भेलेया। तऽ कहलखिन है, एना -एना विवेक के चोट लाइग गेलय है, होॉस्पिटल
पंद्रह सौ
नहि हमरा चाचियो से नहि बात भेले, ककरोसँ हम बाते नहि केलियै, टाइमे नहि भेटैत छै, भरि दिन गर्मी -गर्मी। केकर, काज कऽ -कऽ -कऽ। तऽ गर्मी तते लगैत छै दुपहरके, तै कूलरमे बैस गेलहुँ, तऽ आवाज नहि अबैत छै, तऽ
दिनो छोटे होइ छै, दोसर काजो नै कोनो करऽ के मोन होइए छै, गरमी मे।
से तऽ काजे -काज भऽ जाइत छै।
हँ, आर मामी के अथि, मामी से बात भेल रहे ओइमे? बड़की मामी से?
तांइऽ नहि भऽ पबैत छै, गरमी तते होइ छै जे।
ओहि दिन केने तऽ रहियै रोशनी के कॉल, तऽ बड़ बढ़िया महल्ला आयल रहथिन दिलीप मामा, ओतऽ बैसल रहथिन। हुनके सँ बातचीत करैत छलियनि।
ओनहिये ओकरो मामाके के अथी भऽ गेल छै ने? देखियौ काल्हि ठीक नहि हेतै त, फोन करबै एक रति गेल रहथिन हॉस्पिटल। हॅं।
जखन तक आब ठीक भऽ के एथिन से छै।
छअ महीना साल भर लगतै, इ सब बीमारी तुरन्त नहि
हूॅं, एते जल्दी त ओनहियो ठीके नहि, ठीको नहिये होइ छै, तइयो।
ओकरो नानी अबै वला छथिन।
हू, कहै मे ओहिना लोक कहि दै छै ने, ठीक होइमे तऽ टाइम लगबे करतनि। प्रियो तऽ आय ग्रुप मे लिखने रहे, कि हँ हमरो टाइम पूरा नहि भेल ए। गप -तप करै लेल, एकटा छथिन से कहलखिन। ओना हमरो नहि भेल हें, पता नहि बात -तात केलकै कि नहि केलकै हुनको सं?
अच्छा!